हा, ठीक आ भेण, हरिओम।
केड़ो हाल आ।
बढ़िया तहां ॿुधायो।
बढ़िया सभ मज़े में। बस असां रोटी ठाएण जी हाणे तयारी पिया कयूं। हा ॿियो तव्हां ॿुधायो भैया मामा ठीक आहेन।
हा हा ठीक आहेन, बढ़िया।
ॿियो ॿार गुॾो ठीक तव, हा गुॾो ठीक आ।
हा गुॾो ठीक आ मस्त आ ॿियो जिआई ठीक आहिन।
हा हा ठीक। केन बढिया
छा थी ठा छा था ठाहयो अज? सुठो आइटम था ठाहयो।
हा मां उहो ई सोचां पई। ठायां छा ॿारनि खां पुछान थी छा खाईंदव त भईया हीक जहड़ो ॿुधायो त उहो ई ठाहयूं।
हा सही ॻाल आ।
हा हे न त वरी अलॻ अलॻ चईंदा आहिन जिम वारो वॾो अलग चए मूंखे ठाहे ॾे ऐंओं व नंढो अलॻ चए हा हेॾी गर्मी पए थी हेॾी मां भईया हिक जेड़ी ॿुधायो रोटी त ठायांव न त वञी वेठा हुजो
हा सही ॻाल आ ॿियो सत्संग वग़ैरा वेंदी आईं।
ह सत्संग इअं रोज़ में कोन वेंदी आहयां ऐं जीअं
संडे संडे दरबार में असांजे त संडे संडे ॾीं सुखमनीअ ते केॾीमहल वेंदी आहियां केॾीमल न, छा शाम यो ॿ ट्रे कलाक दुकान ते
अच्छा।
अ हा, ॿियो तहां ॿुधायो रोटी ठई वई?
रोटी ठहे अंञां -अंञां असांजी चांहे थी आ। हाणे रोटी ठाहिण यी तैयारी कंदमि रोटी ठाहिण ई तैयारी कंद हलउं हांणे
सही सही आ अ हा सही असां त चाहे सवेल पी शॾदा हिंयु साढी पंज बसि पाठ वाठ कयंऊं शाम जो हाणे थोड़ी देरि हेठ चक्कर लॻांण हली वेंदी आहियां फ्रेंडस निकिरंदियु आइन न वंञ् पो चवंदी आहिन हेठि लहे नथी बिल् मथे चढ़ी वेठी आ सॼो ॾींहुं मथे शिफ्ट थीं आ त, त मिढ़ई
हा कहिड़ो पाठ कंदी आईं?
भली गुरू रहरास साहिब पणंदी आहियां, रहरास साहिब रहरास साहिब जप साहिब भी रहरास रहरास गुरू साहिब आहिनि न घर में हा साहिब विराज़मान आहिनि त शाम जो रहरास करे इन खां पो आरती करे कीर्तन सुवेलो करे साहिब आराम ई कंदा आहियूं नवें साढी नवें ताईं
अच्छा- अच्छा
हा, त पो पाठ करे चवनि पियूं हेठि लहो सॼो ॾींहु मथे वेठी आहीं कम ई पूरा न था थियई या?
अच्छा हाणे मथे रव्हंदी आहीं न
हा हाणे मथे शिफ्ट थियम न ट्रे महीना मथे ट्रे महिना थियणं वारा हिनि पंद्रहीं पंद्रहीं तारीख़ ट्रे महीना थी वेंदा।
हाणें सुठो तो लॻइ मथे रहण?
हा इह्ये दिक्क़त कोन्हे वधीक दफ़ा नथा लहूं, हेठि किराएदार
अच्छा, अच्छा हेठि किराए ते ॾई रख्यो तव।
हा हा हेठि किराए ते हा भई मुंजी निरांण जी इल्हाई टाइम खां इच्छा हुई उहा चे पी की मथे शिफ्ट थी मथे शिफ्ट थी त अलाए त मां ठीक का भईया त थोड़ो घणों कम वम कराए वरी मथे शिफ्ट थियासि तॾहिं वरी मां हा
हा
ॿ तहां ॿुधायो, गुडो कहिड़ी क्लास में आ?
गुॾो सेवन क्लास में हली यो
अच्छा सेवंथ वॾो थी वयो आ
हा हाणे ॿारह साल जो थी वियो न अक् अक्टूबर में ॿारहां साल जो थीदो न पूरो अक्टूबर ॼांण आयो हा हा हा थी वेंदो मतलब अंउं हे दोज हे हा कंदो आ थोरो घणो अञा।
पुट्र ॾिंगा हि हूंदा आहिनि पुट्र न न भले मेचयोर थी वञेव।
हा
पर पुट्र थोरा ॾिंगा ही तव।
हा सही ॻाल्हि आ छा कयु।
हा न न मुंजा जो हेॾा वॾा थी विया आहिनि हेठि ॾिसंदो आहे मस की मां चक्कर ते निकिती आयां, मथे हल
हम्म
हा मथे हल मथे हल मां भईया जान ही खाई वेंदो आ हेॾो वॾो तो बि। मां ठीक आह ॿियो?
ठीक आ सभ बढ़िया आहे बढ़िया आहे लता। त हिन ॿुध न हा उहो ही हुनमें थी ॻाल्हाए पई।
हम्म हम्म अरे यार कार्य अपे ते।
हा त ईअं ई, त ईअं ई ईअं ई ॻाल्हाइबो आ न?
हा हा ईअं ईअं ई।
ह न
तहां सां माण्हू जुड़ियल तव हा अउ फोन कटिजो न फोन पाण ही कटजंदव ॿारहां मिंट कुछ सेकेंड थींदव पाणे ही कटजी वेंदव।
अच्छा ॿारहां मिंट मतलब ॻाल्हाइणो ही आहे।
हा कटंदव त तव्हां ॻाल्हाइणो ही तव, हा।
अरे कल्ह ही ट्रोंॾु मूंखे, हिन अॼु ही अॼु ही सभिनी खां पहिरियों कोल
मुंजो ही आ, हा अच्छा, मां सुञाण लॻे त मां गुॾे जो नालो ॾिठमि, त मूंखे लॻे पियो मा मम्मीअ जो नंबर आ, पर मां चवां पई ॻाल्हाए ॾिसां। इन फोन हा फोन
हा हा हा ईअं ई ईअ ई हा हा नॉर्मली, जी
अउ दीदी जन सां बि ॻाल्हाए था सघूं न दीदी साक्षी सां?
जंहिंजो टास्क हूंदो उन सां ही ॻाल्हाए सघंदव जीअं टाइम
ख़त्म थी वया, जीअं हाणे मम्मी जन जा टास्क साक्शी जा सभिनि जा पूरा थी विया आहिनि त तव्हां उननि सां नथा ॻाल्हाए सघो। उन्हनि जो टाइम पूरो थी वियो जेके माण्हू उनमें मैसेज करेव था उन्हनि सां ॻाल्हाए सघो था तव्हां।
अच्छा त तुंजो थी वियो तई पूरो?
हा मुंजो थी वियो पूरो, हा हा। मुंहिंजो पूरो थी वियो आ, हे मुंजे बेटे जो नंबर आहे वॾे जो।
अच्छा त इहो बि चालू थई न मतलब अञा?
हा ह थियो आ टास्क हा इहो हाणे ई चालू थियो आ।
अच्छा हा त हिन में करे थी सघां न हिन में।
हा हा हा इन नंबर में मूंखे पहिरों, हा हा मूंखे पर्सनल पहिरों मैसेज कजो। पहिरं मूंखे पर्सनल मैसेज कजो। पो वरी छोकी कार्यऐप रिफ्रेश करणो पवंदो आ तेंजे करे। पो बस् तां करे था सघो मेसेज। कॼो पर्सनल की फोन कयां थी, त पोइ बस मां खणी वठंदमि।
अच्छा।
हा हिक। हिक ॿियो बि नंबर थव तां हुन ते बि लॻाए था सघो, नंदो नन्दो सक्षम। हुन नाले सां बि, त उह हा उह सिंधी ॻाल्हाए तो न। पूरो, अंऊ शौक् बि थस् त मूंखे चए। की मम्मी मूंखे बि जोइन् कर न मां बि ॻाल्हायां ॾाढो मज़ो थो अचे। तां ॻाल्हायो था सभिन सां। त हुनखे बी ज्वाईंन, ज्वाईंन कयोथी मांस्। ॿिन् ट्रिन् ॼणनि सां ॻाल्हायो थई शौक़ में हा।
अच्छा, त मिनिमम मतलब घणा। घणन् ॾींहन जो टास्क आ अउ घणो फोन लॻाएनम्।
म मतलब तां वीह तां खणी था सघो ॻाल्हाए स। अउ ट्रिह तां। खे लगाइणां थव जीअं तांवट टास्क ईंदव न टास्क अची वयो तव तां वट।
अलाए टास्क छा थींदो भई मूंखे ख़ुशी मूंखे करे ॾिनो थई हाली। पहिरियों कोल।
अच्छा अच्छा हा त ख़ुशीअ सां पो। भई ॻाल्हाईंदस् त उन पो जो टास्क ई ईंदव कार्य एप ते। टास्क, अड आया आहिन् सभिऐंन जा शाम जो त तां बि अची वेंदव। अगर मंझंद जा जुध्या हूंदव या सुबुह जो त ईअं।
त हाणे मतिलब शाम खां पोइ घणा टास्क मतिलब घणा फ़ोन करे था सघूं।
ऊवो तांजी मर्ज़ी थ जेतरा ॻाल्हाए सघो जेतरा खणी सघो। अञा तांखे ॻाल्हाइण जो मिलियो थव की न अञा पतो कान्हे को।
हा त मां हाणे लॻायो।
त हाणे तन तोखे लॻायो थी या त ॻाल्हाइण जो मिली वयो न सम्झ।
त इयो मां लॻायो थी माव तां न।
अच्छा त अच्छा ईअं अच्छा तूं लॻायो थई।
हा। इहो मां लगायो थी मांस् वि मूंखे लॻाइण लाइ मिलियो आहे अज। जबकी कल्ह मां ज्वाइन थी वियम त मूंखे कल्ह ताईं न आयो हुयो वॾे पुट्र खे बि मां न आयो हुयो। ब ॾींहं। अज ट्रें ॾींहं आयो थस् टास्क त अॼु खां उहो ॻाल्हाए थो सघे सभिन् सां।
अच्छा, अंऊ जेतरा फ़ोन ईंदा ओतरा ओतरा मतलब ज्वाइन बी। गालाइण असांखे।
हा हा वीह तां अटेंड कंदव अंऊ ट्रिह तां खे लॻाइण आ। मिलंदव
अच्छा, त वीह फोन अटेंड रोज़, रोज़ करिणा आहिनि वीह
न न, कु न न रोज़ न, कुल मिलाए करे टिनि चइनि पंजनि ॾींहंनि में तव्हांखे पंजाह कॉलनि ते, ॻाल्हाइणो आ ऐं टॉपिक ते ॻाल्हायो त वधीक सुठो, जीअं एजुकेशन ते गार्डनिंग ते अऊं अॼु कल्ह फास्ट फूड ते, इन टॉपिकनि ते
अच्छा, मतलबु कीअं ॿुधाए मूंखे एक्जाम्पल
जी हाणे मूंखे गार्डनिंग जो शौंक़ु आ, त मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमांव की न भई हिन टाइम प्लांट्स ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि अऊं हरियाली ज़रूरी आ, ऑक्सीजन। हा त लॻाइणो खपे न त, इन सब जी वजह ॾाढो प्रकृति फ़र्क़ पइजे थो, वण कटजंदा था वञनि त इन ई वजह सां, गर्मी वधंदी थी वञे इन तपती, हा हा त
ड्राय फ्रूट खाओ
हा, जीअं हा, जीअं असां सिंधी आहियूं त सिंधी त्योहार असां कीअं कंदा आहियूं, कीअं असां मिठा कोकियूं पचाईंदा आहियूं सभु, सिंधी आहियूं त सिंधी हिन ते, खाइण ते, तीज त्योहारनि ते
अच्छा, अच्छा
हा, हा हा या ॿारनि जी पढ़ाई लाइ ईअं कंहिं ते हिकु टॉपिक, कंहिं ते ॿिए टॉपिक नॉलेज हिक ॿिए खे ॾियणी सिंधीअ में ईअं
हा ठीकु आ, अड़े माण्हू, पंहिंजनि माण्हुनि सां त ऐं ॻाल्हाए वठे, अदर केस सां ॻाल्हाए त कीअं समझ में अचे की छा ॻाल्हायूं न
न न मज़ो थो अचे मामी, इअं न मां बि ॾाढनि नयनि माण्हुनि सां ॻाल्हायो। कई जेंट्स बि आहिनि, कई छोकिरा बि आहिनि त ॻाल्हाईंदा आहिनि सुठो आ मामी, हा पंहिंजाइप लॻंदव ईअं न लॻंदो तव्हांखे धारे सां था ॻाल्हायो, या कोई अनाज तो ॻाल्हाए शनाब, न ॾाढा सुठा ॾाढा बढ़िया सां, हिकु वॾा अंकल बि मूंसां ॻाल्हनि कोई सूरत जा हुया, ॾाढो सुठो पिया ॻाल्हाइनि ज्ञान जूं ॻाल्हियूं था करनि, सत्संगनि जूं
अच्छा, अच्छा
ॾा ॾाढा बढ़िया, पंहिंजे संतनि जे बारे में ॿुधाइन पिया, पोइ हिकु कोई छोकिरो हु टेंथ क्लास जो, उहो पंहिंजी एजुकेशन लाइ ॿुधाए पियो हिकु कोई ब्लड बैंक जो हो हुयो उहो पियो ॿुधाए, मतलब ॾाढो सुठो नॉलेज हिकु ॿिए खे सिंधीअ में ॾियो भई, सिंधी हा त इन प्रकार सां, सभ सुठो थो लॻे पियो
अच्छा, त हाणे हे कॉल पाणे ई कटिजी वेंदो? हाणे हे कॉल पाणे ई कटिजी वेंदो ॿारहां मिंट ते?
हा हा हा, बसि हिकु, हिकु हिकु मिंट बचो तव हिकु ॾेढ मिंट त पाणई कटजी वेंदव, तव्हांखे कटणो न तव।
त ॿुध न वरी तुरंत असां ॿियो कॉल करे था सघूं कें खें।
हा, तुरंत तुरंत अऊँ पर एप खे रीफ्रेश कजो। एप एप में मिनू लिखियल हूंदव हुनन में वञजो हुननखे रिफ्रेश कजो। त वरी तां ॿियो कॉल अटेंड करे था सघो कोई। कोई तांखे चैटिंग करे पुछंदो की ऑपको कॉल करूं त तां हा कंदव। त तां मोकिल कंदव।
अच्छा।
हा।